हलो, हा जी जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल।
किथां ता ॻाल्हायो तां?
ख़ूब छत्तीसगढ़।
हा,
तव्हां किथे आहियो?
असां एमपी। जी ॿियो ॿुधायो, कहिड़ो हालु चाल? हलो, हलो, हलो,
हलो,
हलो, नेटवर्क इशू तव छा? हलो, अचेव ती आवाज़?
हलो,
हलो, अचेव ती आवाज़?
आवाज नथी अचेव? खाली जवाब हलो,